हेलो हऽ नेहा नमस्कार नमस्कार कहियौ की हाल चाल यऽ
हँ बढ़िआँ बढ़िआँ अहाँ सब ठीक छियै
हँ हमहुँ सब ठीक छी
अच्छा तखन की भऽ रहल छलै एखन
एखन तऽ किछ नै एना आराम में रही कनि अहाँ केँ मैसेज केलौं तकर बाद कनी आँखि लाइग गेल रहै
अच्छा
अहाँ कतऽ स बाजै छियै
हम कटिहार स बजै छी अहाँ कतऽस छी
हम सहरस जिल स छी
सहरसा स छै नै रीचा नाम छी अहाँ कऽ
नै
की नाम छी
हमर नाम तऽ छियै मीनू
मीनू
हऽ
अच्छा अहाँ कऽ पेमेन्ट ऐल छलै न आज कऽ
अच्छा हँ बाह बधाई
ई हमर मतलब घर वला केँ नम्बर स बनल छै ई एप
हँ से हम देखलौं मनोज जी नाम स छलै
हँ दोसर आईडी हुनका नाम स छै तऽ ओ रहै छथिन ड्यूटी में तऽ हुनका स होइत रहै छै बातचीत तऽ ओइ दुआरे ओ अपनो कै लेलखिन यऽ
अच्छा
हूं
तऽ अहाँ कहिया सँ काज शुरू कयने छलहुँ
ह न बर आठ दस दिन कड़ी
ओ त गाओ सबसे फोन
हेलो
हेलो
हेलो हेलो हेलो हँ नेटवर्क मे जइौ हेलो
इ
हँ नेटवर्क नय रह व
हँ नेटवर्क के दिक्कत छै कनिये
हँ
ओत प्रॉपर अहाँ कटिहारे सँ छियै
हँ हँ
अच्छा आ तहियो अहाँके विवाह सब भऽ गेल न
हँ हँ भऽ गेल अछि दूटा बाल बच्चा अछि
अच्छा छोड़ दिय की पइग
बड़का दस साल के अछि छोटकी अछि छ सालके
अच्छा
ओर अहाँ क
हँ हमर तऽ वियाह के एकैसम साल छी
अरे वाह चारि साल बाद सिल्वर जुबली आर अहाँ की करै छीय हाउस वाइफ छी य किछु करै छी
ह नय हाउस वाइफ छी
अच्छा सहरसा मे रहै छिय अहाँ
गाम मे छी लगमा मे
लगमा मेा अच्छा अच्छा
हॉं
ओ अच्छा सहरसा मे शायद ओ अनुपम जी छथिन या
ह जिला पड़ै छैय सहरसा हमरो सभ के
अच्छा सहरसा पड़ैय नहियर
ह जिला पड़े या नहियर तऽ सहरसा छि
अच्छा अच्छा
हँ आर कहियौ बाल बच्चा सब बढ़िआँ अछि न
ह बढ़िआँ अछि आ ओर अहाँके पाबन तिहार सभमे रुचि अछि
हँ हँ खूब की गाम घर सबमे तऽ पाबनि त्योहारके तऽ होइतै अय न हुँ
नय आ आइ काल्हि ततेक सबके व्यस्तता बढ़ि गेल छै न
हुँ हुँ
जे लोग ओतेक नय कऽ पबै छै
नय नय गाँव घरमे इसभ चीजके बहुत विस्तारसँ होइ छै।
नय नय से तऽ गाम घर तऽ मुख्य रूप सब पाबनि के थमनहियें छै शहर मे तऽ विलुप्त भऽ रहल छै लेकिन आइ आइ काल्हि गामो घरक लोक सब बहुत व्यस्त भऽ गेल छै न। महिला सभ पहि पहिने जकाँ आब सभके समय आब बहुत समयके कमी रहै छनि
हुँ हुँ हँ से तऽ छै लेकिन अहाँके ई श्रद्धा विश्वास वला चीज सब चीज जतऽ समय निकालब
हँ करै वला कैये लै छै
हँ चाहे जेना करी अहाँ परेशान भए कऽ करी हँसि कऽ करी की दुखित भऽ कऽ करी लेकिन करैए परत ना अहाँक बौआ सब कतऽ पढैया
एतै कटिहारमे पढैय
अच्छा कोन कोन क्लासमे
एकटा बड़का अछि फिफ्थ मे छोटकी तऽ अखन वन मे गेल ये
ओ आ अपना कि करै छथिन
ओ टीचर छथिन
अच्छा
आओर अखन आब तऽ सावन मास शुरू हैत
हँ सावन तऽ सायद सुनै छियै छब्बीस छब्बीसे तारीख से शुरू हैत न
आ संक्रांति हिसाबे तऽ अठारहेसँ शुरू हैत
अच्छा
आ पूर्णिमा हिसाबसँ शायद सत्ताइस या अट्ठाइसके शुरू भऽ रहल छै।
हँ किये तऽ तीन तारीखके पंचमी छी
हँ पंचमी छी हँ हँ तइ दुआरे छथि कि परिवारमे परिवारमे कोइ नव नव कनियाँ छथि
हुँ हमर भाउज अछि नव
ओ कतऽ करती नैहर मे की सासुर मे
नय नहिरे मे करथिन ओतऽ मुरादपुर भेलनि हन
ओ भाड़ दौड़ तऽ पठबऽ पड़तै
हँ तऽ जाय तऽ पड़तै हमरो सबके किया तऽ माँ असगर छला हमर
हँ गौरी तौड़ी गढ़ पड़तै हुँ हुँ एहि बेेर हमर सबके अपन परिवार मे तऽ नय लेकिन गाम मे बहुत रास छै
हँ नीक लागे छै स सब मिल जुलके आयल फूल तोड़ै ले सब हे हे हे हे भरि साँस के झुण्डक के झुंड सब सुन्दर सुन्दर लड़की सब
एकदम सैज धैज केँ आ फोटो शूट होय छै ततेक नीक लगैत रहे छै बगल में मंदिर छै सखी सहेली संग सब अबे छै
हँ ए एतौ मंन्दिर यऽ बगल म बजरंगबली केँ ओइस कनि आगू भोला बाबा केँ हु
ई लगमा कऽ आस पास गाम कोन कोन छै लोहना छै की
नै लगमा आसपास साहपुर भपटिया सोनवर्षा
अ ई मधुबनी जिला पड़ै छै कोन जिला पड़ै छै सहरसा जिला अच्छा लेकिन अहाँकेँ मैथिली तऽ इम्हरका दिस नै लाइग रहल ए एकदम मधुबनी जिला दिस तरफ कऽ लाइग रहल ऐछ
रे हमरा सभ केँ ओहन मधुबनी टाइप केँ मैथिली नै होइ छै
लेकिन तैयो कोशिश करै करै छी बड़ियाँ स बाजैय केँ
हँ तऽ कनि अन्तर भऽ जय छै ओम्हरका और इम्हरका
एकटा दियादनी छथिन हमर उम्हर केँ अ बलहा गाम छै उम्हर सुपौल सु हऽ हऽ
ई बेलहा या बलबा
गै बेलहा बेलहा बलहा किछ एहने छै
अच्छा
ह छै बेलवा नै बेल बलहा बलहा
हँ हेती केँ गोतनी छियै अहाँ
नै नै हम तऽ असगर छी मतलब पितियोत मसियोत में छथिन एकगोटा ओम्हरकेँ छथिन अहाँ केँ गोतनी छी
हम तऽ दूटा छी
अहाँ पैघ छी कि छोट छी
पैघ छी पैघ नै हेबाक चाही लेकिन
दुनू ओ आन जगह छथिन
नै ओ सब अपन पूरा परिवार लै कऽ दिल्ली में ओते घर सर पटै कऽ फरीदाबादा में ऐछ अ
हँ तऽ सब
ओ साउस ससुर छैथ
ओ दिल बच्चा कऽ असर हेलो
हऽ हऽ
बेटा कऽ देने छी पटना म आई आई टी कऽ रहल यऽ बेटी य सेवंथ में यऽ तोहरे भर रखने छै य तैस पढ़ैय गामे सऽ
अच्छा
हँ
बेटा की नेट के तैयारी कऽ रहल अछि कि भऽ गेलै एडमिशन
नै हँ एखन एडमिशने भेल हँ एहि साल
अच्छा
बाहर रैह केऽ बच्चाके नै पढ़ा सकलौ शुरूसँ फोर्थे क्लाससँ रहल सारस म होस्टलमे दिल्ली पब्लिक स्कुल मे
ओ
ताहि के बाद एखन ओकरा पटना सेट के देलहु य एहि चीज के बड़ी मलाल होइ छै बच्चा लग रहि के बच्चा के नै पढ़ा सकै छी
हँहॅं
ह बाहरके खाना पीना खा क बच्चा सब बहुत परेशान भे जाइ छै
हँ हँ बच्चा ते बाहर हॉस्टल मे रैह के तऽ बच्चा के ठीक के बहुत दिक्कत छै
एहि बेेर जे कहिके रैह गेलियै जे होॉस्टले ल लेब ओना मौसन मे छै मसन कोचिंग मे पटनामे तऽ कहलियै होस्टल लए ले तऽ कहलखिन नै आ मम्मी हम हॉस्टल मे रहिके परेशान भऽ गेलहु हम नै लेब हॉस्टल अलग से रूम लकक्षअलगसँ मेस जेना छै
हँ तऽ एहिमे खेनाइ पिनाइ कनि ढंगर भेटतै उम्हर स
हँ मेस के खाना बढ़ियां छै ओना इ हो छै ने मेस मे अहाँके नै पसन्द य ई मेस त दोसर मेस ला लिया
हँ हॉस्टल मे तऽ से नै होइ छै हँ अपने की करै छथिन अहाँके हसबैंड
अपना एम आर छथिन ओर ओरियल ओरिल हेल्थ केयर मे
अच्छाऽ घरेसँ ड्यूटी जाइ छैथ
हँ सहरसे जिलामे अपन डिस्ट्रिक्ट आ बूड़ा रिटायर्ड छथिन दरोगासँ ससुर तऽ ओहि लेल हुनकर उतब अलगे छैन हुनका आ छै कि बीमार रहै छथिन दू बेर हुनकर बााय पास सर्जरी हट के भेल छैन तऽ हुनका तऽ सब चीज टाइम टेबुल दवाइ दारू खाना पीना सब चीज होना चाही द छोड़ै वला तऽ छै नै हुनकर
हँ ओनयो जे नहियो ओहेन छै ओ बुढ़ारी मे तनि स्वभाव बदैलिये जाइ छै
हँ आ बीमार लोग सब कनी बेसी चिड़चिड़ा भए जाय देह दशा छै बड़ बड़ सुन्दर लेकिन समय पर सब चीज नै भेटला बा दोसर दस बीघा कन खेती पथारी यऽ गांव मे
तऽ ओहो सबके हुनका टेकअप करऽ पड़ै छै ऽ ओना तऽ अपना बाइकसँ जाइत आबैत रहै छथिन लेकिन फेर अखन जेना हेबे अथी चैल रहल छै धान के रोपनी तोपनी हँ तऽ जौन सब थोड़ी मानत अहाँके खाली पैसा प सब के भोजन पानी दियौ
हँ सबके समय पड़ आ नीक खेनाइ दियौ
हँ बाबाह फरमाइश करै छै आइ बड़ी भात खेएब तऽ आइ माछ भात खेएब
पापड़ दियौ ई दियौ बा इम्हरो देखै छियै ने ई नय खैब नास्तामे ई क लिट्टी खैब अरे बाप रे
आय हमरा आ माँ के के मंगल रहै खाली हमर बेटी आ ससुर रहथिन खाय बला तऽ हम सोचली आ ओते नय रहतै घरमे लेकिन भोरे एलखिन कहैले जे जौन छै ने बड़ी भात सब बना दियथि भेल बड़ी भात भुझिया पापड़ पाँचो जन के बनेलियै हन तऽ ओकरा दालि कीनिय
तऽ मङ्गल जे करै छियै मङ्गल जे करै छी तऽ रातिमे की खाइ छियै अनोना कि नोन
नय नय नमक खे लै छी
नमक खाइ छी
हँ हँ नय बहुत नार्मा मेन छै की की बहुत बहुत व्रत कैलेन छियै खे लेने छियै
हँ
ओहि दुआरे ओते नय चलतेै कभी कभी सावन भेल तऽ सोमवारी हैत या बिच स पश पशुपति व्रत कै ले छी
अच्छा
हँ आ फेर रवि से होइ छै
ओ रैबो करै छी हँ
हँ एक महिना मे एकटा के फलहारी आ बाँकी अनोना
अच्छा बारहो मास करै छियै से
नय ओ छौ मास